हेलो
हँ कहिंन की हाल समाचार
बढ़िआ अपन ठीक छै अपन कहु
करै छाँ
नहि किछु भुजा खाइ छै तू की करै छह तोहर तऽ अबै छौ हमर नहि जाइ छौ
कहलियै की करै छाँ
भुजा खइ छी तू की करै छाँ
बैले छललहुँ खाना बना खाना बनिगेल त तोरे बनाएल कहलिए रानी बात क लै छियै
ब्रत छ मङंगल करै छाँ
अरे अपना सब ने तऽ बाद मे बनेबै अखन बाबा के दऽ देबनि आ दुआरे हनका मंगल हेतनि
हँ हुनके दुआारेखन भूजा भूजल य
तऽ तऽ खाना आबै ने गेल हेतो सबेरे
ह क नहि एखन भुजा खाइत छथिन आब बनेबै भूजा खा लेथिन तऽ खाना लेट कऽ केथिन
कहाँ पुरलै एखन तऽ फेर पाँच टाचीस टा प जाहिमे दू टा खरापे भऽ गेलै तोराइ दिनोमे केलियौ तऽ नहि उठेलिहिं नहि एक दिन आऔर केेल हो त तू नहि उठेल तू टा खराबे भ गेलय
त हमरा कि कहै छी पायो बला नहि देखबै जा कॉलो लागै छै कि सभटा उड़ गेलै तोरो मे
हँ हँ नहि देखबै छै हुनको मे नहि देखबैत छै हमरोमे नहि देखबै छै
हमराभेल की जे हमरे टा मे बुझैया तऽ फेर देख लिए की एप पर कते मैसेज आबे छै ओ पर ग्रुप पर
आब किछु पता नहि की है से तोहर पाइ एलो
हम पााय कहाँ यू पी आइ देलिए -
तऽ एककाउंट नम्बर द सक छी ने बैंक अकाउंट हेतौ ने ह
एकाउंट नंबरने ग्रांट वला खोलिय लेकिन ग्रामीण फोन पे लागी नहि चले छै खुश ने फोन पे
हँ ओकर हँ ओकर ए टी एम ग्रामीण वला मे एटी एम नहि दै छै ने ए टी एम देलकौ या एटी एम देलकौ
ओना ई कोटकवला ठीक अइ वर्षा कहने रहौ कोट
सएह सएह एते दिनसँ नहि बिचारीलिए कि जे म ग्रामीण में एक वाला खोलेलं कोट वाला खोला लेने रहेतीय
हँ हमर कोटके वला छै ओहिमे बिना ए टी एमे के अपन सभटा यू पी आई सभ चालू भऽ जाइत छै
गे तुलसी कोट के वला किया नहि खोललां हम कहलिए एतेक दिन कहितां सेह नहि
हँ तऽ एक दिन तऽ बरसा तोरा छत पर कहैत रहौ कहने तऽ रहू बरसा तोरा हम तऽ सुनने रहियै
ब तकर बाद आ कऽ
ओ त कोनो बात नहि कोटा को बला खोलाले पााय हमरा नहि लगे लगे छै फि्रय जीरो तऽ लगो फिरए के खुजेय छै कोटक वाला हँ ह कोनो बात नहि खाता रहत
ग्रामीण वला खेलैनओं ल फेर कोटाकेँ वका खोलाउ
तऽ कैटक वला सा यूपी आई बनि जेतौ ग्रामीण वला मे नए बनाई छै हमरो ग्रामीण बैंक के खाता आं रे जन पाइ भेटल रहै दशमा महिना तऽ हमहूँ उएह ग्रामीणे बैंक वला खोलेने रही न ओहिपर नहि पाइ ताई जाइ छलै नहि ए टी एम छैहे ने ओकर तऽ ओकर केना बनतै तऽ बनबे नहि केलै तहन कोटक वला खोलैलिय
त एक
अहाँ
ह तऽ लागेय खोलबे तहन कटके बला देख छियै तऽ कोटक वला खोला लेब
हूँ ओहिमे अपन नहि किछु नहि होइ छै घरेसँ मोबाइलेसँ खुलियो जाइ छै
कोटक
कोटके वला तऽ मोबाइल सँ खुजै छियै ओहिमे जे ते नहि पड़तौबै हम तऽ घरे पर खोलने रहियै खाली आबि कऽ अपन एक घर पर आबि कऽ के वाइ सी केने रहै आओर किछु हँ अपनेसँ खुजै छै ओहिपर बैंक तैंक पर नहि जे पड़ै छै बर्षा लग जैहे
तऽ के मोबाइल पर तोरा खोल देेलकौ
ओ खोललखिन अपने सँ खाली घर पर एगो केओ आयल रहै बैंक सँ ओ के वाई सी घरे पर आबि कऽ
गे आवाज ने फ्रेश आबइ छो
हँ आवाज कटैत छै कहलियौ घरे पर आबि कऽ केँ वाइ सी कऽ लै छै मोबाइलेसँ खुलैत छै
तऽ आब एक दिन बर्षिया के तऽ अखन छुट्टी नहि छै तऽ बर्षियेसँ आब
हँ वर्षेके कहियै वर्षा खोलि देतौ हम तऽ मोबाइले सऽ
तऽ एखन तेऽ दुआरे नहि देलियै एकाउंट नम्बर बुझलहि
अकाउंट पर अबे छै ने कोनो यू पी आई एकटा आबै छै हँ हमर तऽ दू बेर एलै हमर तऽ दू बेर एलै या
एगो हमरा तऽ बकी छै पाय नई गय
हमरा छौ सौ एक बेर बाद टोटल बारह सौ कते रुपया एलै
अच्छा
आरती सँ बात खरैछीही एक बेर छओ सए कते रुपआ एक टोटल बारह सए बिरासी रुपआ लगैय
अच्छा तोरा एखन एखन तक बारह सौ बिरासी रुपया आबि गेलौ
हँ स्कैनो स
ऐं गै आ तखन तऽ कहै छै हमरा कहाँ आयल हें हम तऽ देबे ने केलियै तऽ हमरा एते के आब तऽ उहो नै बद ठीक
तोरा टोटल कते पाइ देखबै छौ पाइ देखबैत हेतौ नऽ
भेलै नहि भेलै तऽ जोर
नहि एकटा टोटल एकठाम जमावला देखबैत रहै छै भऽ छै हँ हम ई यू पी आइ हम दऽ देलौ जतऽ जतऽ पेमेंट लिखल छौ न आवाज किया कटै छै पता नै जतऽ पेमेंट लिखल छौ नऽ हेलो जत पेमेंट लिखल छौ ओहिपर क्लिक कऽ कऽ देखही नऽ हेलो नेटवर्क नहि काज करय छै हेलो ख नेटवर्क काम नै कर रहा है बुच्ची क गे तू चार्ज मे लगा लक मोबाइल गरम भए जाइ छै ओ मोबाइल नय गरम होइ छौ बैटरी फुलल छै तैयो नै और सब कहियो अबाजे नै आब अबै छौ अछ हेलो आवाज नहि आ रहा है बबुनी चाय बना रहे है चाय पियोगी तो आओ चाय पीमे तऽ आ पता नै तोहर पेमेंट किया नै एलौ हमर तऽ एलै ओ पेमेंट वला पर क्लिक कऽ कऽ देखही आरती सँ बात करै छी आरती कहलक तुलसी सँ बात करै छियै हूँ चाय बना रहल छी एखन भुजा खेलहु है आब चाय बना रहल छी चाय बनायबै चाय पीबै देखै छियै खाना बनतै आ सवेरे कनि ई की सब बनतै से नहि पता लेकिन बनतै चाय खाना सवेरे आइ बड्ड गर्मी छै फेर आइ अखन दू दिन से कते नीक मौसम छलै फेर एहि बड गर्मी छै हमरो मोबाइल खराब भऽ गेल छलैये ने दोसर लेलियैयए आओर सब कही हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे चाय बनायब, चाय पीब, ताहिके बाद देखै छियै। जे सभ काज हेतै, खाना पीना से करब। कनी दर्द भा रहल एऽ और सभ ठीके ठाक छै। गर्मी फेरसँ वापस आबि गेलै, कते नीक बारिश होइत छलै। फेरसँ गर्मी आबि गेलै वापस। की करबै, सामना तऽ करऽ पड़ते ने। लेकिन काल्हि बेर बला सोमवारी रहै। मौसम नीक रहै भैर दिन बुझेले ने एको बेर प्यास आइ गर्मी छै तू हु सब बेर बला सोमवारी केने रहि आ चल औ सब ठीकेँ छै चाय बनबै छी चाय पील लऽ चाय चाय पिबै छी कि न? पीबै छी। आ ने तऽ स्वागत छौ, स्वागत। चाय पिबऽ लऽ। हमरो मोबाइलमे टेम्पर नहि लागल छै, तेहि दुआरे डरो होइ छै गे। कनी बाबाके चाय दऽ, अभी मोबाइल बन्द करैत छी। बन्द कर मोबाइल कोनो देखबही तखबहि नऽ चार्ज मऽ राख मोबाइल खराब हो जेते बऊआ बन्द कर मिलान भऽ गेलो एखन। मिलान हम करा दे छियो रुक ओ वला दऽ आबहि बड़का कप हम मिलान करबा दै छियौ एखन, रुक। मिलान करेके नानी होमवर्क दै। रे, कखनो आगि लागि जेतै मोबाइलमे, रे बन्द करऽ ने। बन्द करऽ मोबाइल, कोनो काज नहि छै मोबाइल देखके। स्टेन फैन चलाओं कनिया सीता राम। और सभ कही तहन? फेरसँ हमरा पाँचटा टास्क भेटल यै। तीस टामे पच्चीसटा मे तऽ तीनटा कॉल बरबादे भऽ गेलै।